फोन उठबै मे बड़ लेट भए गेलो रे
नहि उठाय लेल रियो न अथी होइत रहै कनेक्टिंग लिखा
अच्छा कनेक्टिंग लिखाई रहै सर्वरके इशू हेतै तखन त आब पाबनिए तिहार खाली आबैवला छै दुर्गा पूजा मे व्रत सभ हेतै कि नहि एहि बेेर
हँ दुर्गा पूजा व्रत हबे करतै दूगो तऽ छोड़े देलियै लमसम आब दुगो बचबे गेलै दू गो पियनो छोरा देंहि तऽ
अच्छा तऽ चारो नवरात्रा मे व्रत करै छलैय नै
हँ हँ चारु नवरात्त्रा में
तऽ दूगो कोन छोड़ा देलियु दूगो कोन तीन गो ने छोड़ा देलियौ आब एकेटा ने ये आसीने वाला ने करबै है
नहि अथी वला माघो वला करै छियैनि
माघ कोन जनवरी सब फरवरी महिना होइ छै की
मार्च वला कहाँ फरवरी मार्च कैह
ह ओ वला करिते छै नै
हँ ओ बोला कैरते छै
चैति दुर्गााजे छोड़ि देलनि हँ
चैती छोड़लियै आ ओ अपाढ़ वला एगो आबै छै गुप्त नवरात्रि ओ दूगो छोड़ि देलियै
अखाढ़ वाला लेकिन जेना चैती दुर्गा पूजा तऽ देखै छियै हेबो करै छै कतौ कतौ आशिन आशिन वला जे छै से सेहो दुर्गा पूजा कतौ कतौ देखे कतौ की आशिन वाला बहुत जगह होइ छै लेकिन ई जे तू कहे छ अखाढ़ वाला माघ वाला ई दुर्गा पूजा सब कोनो मंदिरो सब मे या कतौ होय कहाँ छै
माघ वला बहुत कम जगह मतलब होइ छै मतलब बहुत पतेन चारि गो दुर्गा पूजा होइ छै
बहुत के पता छै एकेगो बहुत के दूगो एहि दुआरे पता छै कि जांना चैति नवरात्रा होइत ह त अगल वगल में कतौ ओहि द्वारे दूगो पता छै
अच्छा वएह तऽ अपना सब के ह अपना सब गाँव मे तऽ चाहिते आ आशिन वाला होइ छै और दूगो कोन
दूगो गुप्त नवरात्रा होइ छै जेना माघ वला आ और अखाढ़ वला छै से गुप्त नवरात्रा छै
ई के बुझै छै खाली पंडियेजी सब बुझे छै की
हँ जे ओहिसे जुड़ल आदमी छै ओ बुझै छै
अच्छा बकी लोक के नहि बुझल रहै छै नै
ह बाकी लोको मतलब हो छै कत देखते ओइ छै ने पता चलते मतलब होइ छै कि नहि होइ छै
लेकिन जेना ई दुूगो जे फेमस छै चैती दुर्गा पूजा और आशिन वाला ई दूगो तऽ मूर्ति तूर्ति बनि के या जे भी बहुत जगह होय छै जे भासे छै लेकिन हमरा तोरा मिथिला मे मतलब अपना सबके गाँंव घर के आसपास मे कत तौ ई माघ आओर अखाड़ बला दुर्गा पूजा होइ तऽ नहि देखलियै हन या भारतेमे कतहु होय छै कि नहि होय छै
अखाड़वाला त हमहू एखन तक न देखलियै माघ वाला एगो सिन्घियामे होय छै बेल चौक सँ आगू जाय छै ने ओ सिन्घिया
अच्छा मेला तेला ओहिमे लागै छै
हँ बहुत कम एते आसिन आ खेती वला त नहि लागै छै लेकिन रहै छै महिला ठीक ठाक
ठीक ठाक मेला रहै छै ने
हँ मेला ठीक ठाक रहै छै
दुर्गा पूजा के बाद त फेर अपनासभ के कोन त्यौहार आबि जाइत छै कोजगरा सभके रे
दुर्गा पूजा कऽ एक सप्ताह बाद कोजगड़ा कोजगड़ा के एकब कोजगड़ा मतलब दस दिन के बाद काली पुजा स्टाट
कोजगरा ओकरे ने मनायल जाय छै जे नया बियाह तिहा भेल रहै छै
हँ नया विवाह नया बिवाह बला के छियै कोजगरा
पच्चीसी सब जे खेलाय छै कौड़ी के साथ
हँ हँ मखान बाँटल गेल वह कौड़ी मिठाई पान
अच्छा मखान पान मिठाई बताशा रहे छै मखाना मिलल ई सब परम्परा छै अपन सब के
हँ ह मछली
मछलियो खाय छै
हँ ई कोजगरा के कोजगरा दिन माछ बहुत अथी छियै जकर नया जेकरा घर में विवाह दान आर भेल रहै छै ओ खेबे करै छै
ह अच्छा कोजगरा वाला भार जे छै लड़का वाला लड़की के दय छै कि लड़की वाला लड़का के दय छै
लड़की वाला लड़का के दय छै आओर लड़का वाला छै ते मधुश्रावणी आओर बरसाइत के भार दै छै
अच्छा मधुश्रावणियो त आब होइए वला इएह सावने के आसपास मे लागै छै होय छै
अगस्त दस बारह सबसँ स्टार्ट हेतै शायद मधुश्रावणी
ह ई जे छै कोजगरा मे जेना लड़का वाला के मखान तखान सब बाँटै लए दै छै त ओ पूरा गाँव मे अपन बाँटै छै न रे
हँ जेकरा से चलै छै अपन ओकरा लो हकार पियार देलक ओ आयल फेर अपन पान मखान जे जकरा जकरा बिठाई रहे छै अपन द छै
ह कोजगरे के कनि दिन बाद फेर दिवाली सब के सुर सार भए जाए छै
हँ मतलब दुर्गा पूजा समाप्त भेला के बाद देश मे काली पूजा होय छै इएह ल कोनो उ दिवालीक त लोक स्टार्ट कए दै छै सबकिछु साफ सफाई
कोजगरे के बाद
हँ हँंह वही पर लोक लागि जाय छै त समय नै न रहै छै एक सप्ताह के समये रहै छै
हूँ हूँ दिवाली अपना सबके दिवाली त ओते बढ़ियां से नहि मना पाबै छीयै ने आब मनाइए पाबै छै एक तरहसँ कियाकि दिवालीेके दिन त लगै छै काली जी के प्राण प्रतिष्ठा सब पड़ैत छै स्टार्ट होयछै ने
अपना सभके दीपावली आओर छठि ई दूगो ओते जे ज्यादा नहि भाय पाबै छै जे काली पूजा बहुत रहै छै ने त कालीे पूजा मे सब रहि जाइ छै
ह लेकिन पूरा अपनसभ के मिथिला क्षेत्रके त छठि ब फेमस छै ने छठि के त प्रसिद्धि हूँ
पूरा बिहारे के छठि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध छै बिहार आ किछ यूपी के साइड पूर्वांचल
हँ। आब तऽ जेना सोशल मीडिय के जमाना आबि गेलै तऽ छठि सब देखै छियै वीडियो सब कतेक जेना अपन सभके क्षेत्रके लोकसभ अमेरिका सभमे रहै छै आओर दोसर दोसर देश मे ओतयसँ पूरा देखै छियै एकदम छठि मनाबै छै बढ़िआँसँ
हँ आब लोग धीरे धीरे जे जैना रहे छै मनबैत पहिलेयो रहै छै जे एत सऽ तऽ गेले ह तऽ नहि आ पाबै छै गाँओ पनबै छै लेकिन एतेक विख्यात मे नै मनबै छै लेकिन आब लोग जौं जं देखै छै ने सोशल मीडियाके जहिस आबि गेलै हन जमाना लोक किछु ने किछु एक्स्ट्रा करै छै आओर
हू छठिके आओर दिवाली के दुनू के बीच्चेमे अपन काली पूजा होइ छै नै
हँ। दीवा दीवाली आ छठिके झाँप द छै कनि काली पूजा अपना सभके लेल
ह ह, बाँकी त लोक जकरा गावमे नहि होइत हतै काली पूजा ओकरा सभके लेल त छठे पूरा एकदम धूमधामसँ होइत हेतै जे भी बात छै पूरा
हँ, छठि लोक बहुत नीक जगह मनबै छै बात दीपावली ओर छठि के बीचमे ओर दूगो मतलब रोजे कहि सकै छीयै एक दिनके गैप केलाके बाद एक दिन किछु ने किछु रहिते छै ने बीचमे
अ भारद्वितीया अपन सब भरदुतिया मिथिलाके भाय दूज जकरा कहै छै ने उएह ने भरदुतिया भेलै
हँ हँ भरदुतििया भेलै फरो गोवर्धन बला ओवला पूजा भेलै जे ओ भैंस सबने जे राखै छै कलाइ
गाएय भैंस गो पाबे हँ हँ हँ गुरिया हा
सुगर के जे महींष से एकदम रगड़े छै ओहिया नऽ
हँ ओरी इए जे करै छै मतलब ओएह ने ओ जएन मतलब गाएय भैंस मेन पाबनि छै ओकरा कनी साफ सुतरा क कए नया नया रसी तसी या उमर उमर जे केलक अपन ओकर सबके पाबनि भेलै
ई माल जाल के पाबनि भेलौह नै
हँ ह ई माल जाल के पाबनि मे
ओहो सब अपन खुशी के बाँटे के छै बढ़िया छै ह एबेर काली पूजा मे तहन की सब होयवला छै तूहीं तऽ रहै छीहीन काली पूजामे कोसा अध्यकछ
नै हम पोसा अध्यक्ष नॉर्मल कार्य्यकर्ता कोसा अध्यक्ष
भेलै कि पूरा मैनेजमेंट तऽ थोरे रहै छौ काली पूजा करैमे काली पूजामे करैमे तऽ बजट बढ़िआं खर्चा होत हेतैऽ
हँ दस लाख
दस लाख बापरे तू सब तऽ बड्ड खर्चा करै छी एँ
महगाइ क जबना छै ने कोनो चीज सस्ता नै ने होय वएह आठ नो दिन के पूजा होइ छै बाजे भेल तो एक सब लाख भए जाइ छै फेर पं्डाल ओहिसभ मे फेर पड़ि जाइ छै बढ़िआँ खर्चा फेर पण्डीजी भेलै खर्चा तऽ धीरे धीरे मगाइ भराल जाइ छै ओ कर खर्चा तऽ बढ़ले जाइ छै
हँ सेहो बात छै ऊपरसँ तूधर त व्यवस्थो ने कए देय छै हमरा सब लए डानंस सब के आरके ऑर्केस्ट्रा ओहोमे तऽ त्योहारके मजा दुगुना भए जाइ छै
नै ओ कनि रोक रहल त लोक अपन कनि जागरण टाइप के रहल लेकिन रैत क आदमियो रहै छै नै रहे छै त एको आदी नैने रहै छै
जागरण टाइप वला तऽ आदमी रहबे नै करै छै सब तऽ सुइत रहै छै भाइग जाइ छै ओ जे डान्स ऑर्केस्ट्रा आनै छै ओहिमे ने लोक रहे छै जागर फूल राति एकदम
ओकरे नाम जागरण भेलै ने ओ जागरने वृहत रूप छियै
ओ हो अस मिलता है। आब तऽ वृहत रूप जागरण करैसे थोड़े होइ छै ओना ठीके छै। परम्परा बहुत रहे छै। लोक देखलक उमङ्ंग रहे छै तऽ लोक कीकत
ओनाहुँ लोक भरिसँ आयल अपन-अपन काजमे, जे कोनो भी अथी छै, ओहिसँ लोक कनि बिजी शेड्यूलमे। गाम अएलहुँ तऽ पाँच दिन एन्जॉय होइ छै, मनोरंजनके। ठीक छै। मतलब ओकरा अश्लीलता जे सभ अपन अपन अथी छै।
हँ, ओ त्यौहारके उमङ्ग कहि सकै छ। सभचीज अपन लोक पाँच दिन बढ़िया से देखलक नाच तमाशा त पहिलेके टाइमप ह पहिले के टाइम पर तऽ अपना सब तरफ रामलीला सब खूब हो कओ राम बनै लक्ष्मण बनै भरत शत्रुधन एना क क फेर ओहिसँ कनि दिन पहिले जे छै कनि दिन पहिले या बादो तक अपना सभ तरफ अथी ड्रामा लोक खेलाइ छलै नाटक ओ सभ अपन ठीक लोक त्यौहार ममे सभ एक साथ मिलल जुलल मजा आयल एहिमे किछ ने।
ह, राम ई रामलीला रसलीला एखनो होइ छै लेकिन आब ओ छै जे ओहिसँ नीक रहै मतलब ई आइ काल्हिमे जे आर्केस्ट्रा छै ओहिसँ नीक नाटक रहै लेकिन आब। ओते लोक नहि फ्री नहि ने रपाबै छै नाटक एक सप्ताह पहिले ओकर फेर रिह रिहाज फेर ओकर तैयार केनाइ। त सभक आब फ्री सभके व्यस्तता भए गेलै ओहिसाब नतक उठाएप भए गेलै
सेहो बात खैर जे छै एखनसँ मतलब लए कऽ आओर। नवम्बर दिसम्बर तक नवम्बर तक। पूरा बजन तऽ लगन लागलै मतलब लगन नहि त्योहार। लगन तऽ बीत गेले बिहा तिया आब पूरा त्योहार लागल छौ।
हँ। ई लगान जाब एक दू दिन बचले हन एकर बाद छै। सावन ओ लए कऽ नवम्बर तक बस खाली पूजा
छैठ पूजा ने
हँ, सिर्फ पूजा ई भगवान पूजा ओ भगवान पूजा जा खालीय पूजा तऽ
बढ़िआ छै पूजा अपन काम आर घ फेर क्रिसमस सभ मनबय लागै छै बाहर के लोको सभ दोसर देश सभके पच्चीस दिसम्बरके फेर एक जनवरी लोग मनेलक सभटा त्योहारे त्योहार रहै छै लागल।
हँ, लोकके आब अपन मनोरंजनक सभ साधन छियै
हँ, निष्ठा ओते नहि रहि गेलै लेकिन ठीक छै, तैयो बढ़िआ छै चलू, ठीके छै। त्यौहारके मजा लेल जायब जन्माष्टमीसँ लऽ कऽ काली पूजाधरि। ह।
ठीक छै।
क